हलो हलो जय झूलेलाल
आवाज अचेव
ती तंव्हा काथां था ॻाल्हायो? हा मूंखे अचे थी। तव्हांखे अचेवती मुंजी आवाज?
ॻाल्ह हा हा अचे थी न
कथां? किथां था ॻाल्हायो तांह? अच्छा इंदौर मां। मां अमरावती मां।
अच्छा तव्हां तव्हां कहिड़े नंबर ते फ़ोन लगॻायव?
जी
तव्हां कहिड़े नम्बर ते फोन लगायो अथ? जेको ग्रुप हुदव न
जेको तव्हां मूंखे पर्सनल मोकिलियो न शायदि नंबर
हा हा
हा त उन ते उहो सेवन डबल ज़ीरो जेको स्टार्टिंग में हुयो।
अच्छा अच्छा हा ऐं तव्हां छा क ता्ह आहियो, हाउस वाइफ आहियो?
हा हा मां हाउस वाइफ आहियां। ॿ ॿार आहिनि मूंखे ॿई पुट आहिनि। पढ़नदा आहिन हो स्कूल। हा, तव्हां छा कंदा आहियो तव्हां हाउसो वाईफ आहियो?
न त मां स्टूडेंट आहियां, पढ़ाई कंदी आहियां।
अच्छा, स्टडी चालू अथव। छा था कयो।
मां स स थी आहियां।
जी - -
अ ख़बर। नौकरी करंदी आहे।
अचछा अच्छा चलो सुठ - - सुठी ॻाल्ह आहे ॿियो घर में केरु केरु अथव तव्हांजे।
पापा मां आहियां अहिड़ा आहिन।
अच्छा भा।
हा ह - -
अच्छा भाग आहे असां बि चार भेनर ई आहियूं असांखे भाग वार।
अच्छा अच्छा। ह सह गान सनर बि घ न - -
जी - -
हेनर बि घ - -
हा त हाणे मूंखे बि हाणे पुट आहिन हाणे धीअ कान्हे। भई त हा - -
छा कंदा अथव ताजा पूट?
हम हम। मुंहिंजा त नंढा ई आहिन न हाणे अञ मतलब स्कूल हिक वॾो नाइंथ में आ। और नंढो फोर्थ में आहे। हा नंढा ई आहिन ॿियो रोटी पाणी थी वई तव्हांजी। कुटी छा खाईई - -
रोटी त। मतलब ॿाहिरंद न मलब घर खां परे। त मां हुतां ई खाईंदी आहियां भैस वग़ैरह मां ॿाहिरां ई खाईंदी आहियां।
अच्छा अच्छा अच्छा स्टडीअ कारण रहंदा हूंदा न होॉस्टल में।
हा हा अॼु वधीक कुझ वणे न पियो त - - थोरो ई खाधो आ।
अच्छा अच्छा।
नाश्तो करे आई आहे ॿाहिरां त।
अच्छा री मौसम। असां त हाणे हिते पापा नॉन वेज वठी आया हुया। पो ठाहे ॾिनोमान और असां ग्रेवी आणायस। ग्रेवी मिलंदी आहे हिते त उह उहा आणायसीं। असां नॉन वेज न खाईंदा आहियूं न ममी ऐं मां ऐं मुंहिंजा ॿई ॿार न खाईंदा आहियूं। नॉन वेज सर्फ़ पापा और इहे खाईंदा आहिन। त हुनन खे ठाहे ॾिनो माना असां ग्रेवी खाधीसीं वेज।
व मतलब कया।
हा हिते ग्रेवी मिलंदी आहे भाई। जीअं होटलन में होटल में कीअं दाल फ्राए वग़ैरह स सबजी व़रह मिलंदी आ न। त हुनन जी हिकु कॉमन बेसिक ग्रेवी ठहियल पई हूंदी आहे जीअं ढाबो ढाबो - - बेसिक ग्रेवी ठहियल हूंदी आहे न त उ बेसिक ग्रेवी वठी ईंदा आहिन मतब - - होटल में ॾाढी सुठी टस्ट आहे उ ग्रेवी वठ। ठंदा आहिन जॾहिं बि नॉन वेज या एग खाईंदा आहिन न इहे त पोइ असां लाइ ग्रेवी वठी ईंदा आहिन। पो असां हुन फुलको खाईंदायूं, चांवर खाईंदायूं, तब शौक़ सां खाईंदायूं ॾाढ़ो, टेस्टी हूंदी आ ॾाढ़ी। मलब खाई खाई मोयें न पेज हिनमल ताई थकज्या नांयूं, एॾी सुठी लॻंदी आ, ईअं हा, ईअं ॿियो, अमरावती आयायो तहां कॾी?
सभिन जे हितां जी पंहिंजी, अं न न, मांजी मासी रहंदी आ मतलब कज़न मासी रहंदी आ, सॻी मासी न। त हिक मां आई आयां, ॿ ट्रे बार आई आयां, हा हा
अच्छा, काथे रहेव सॻी म मासी ताईं, जीअं मासी ताईं?
अ मुंजी मासी पतो काने घर, कज़न आ न त दूर जी प पतो कान्हे को, बाक़ी अगूचा थन उनन जो सर नेम।
आहूजा, अच्छा आहूजा बि आहिन ख़ैर इ इते, रामपुर, असां रामपुर में रहंदायूं।
अच्छा अच्छा सभिन जे पैंजे पैंजे तांजी स्पेशल डी, आहे, जीअं तहांजे हिते जो हूअ असांजे हितां जी, मतलब इटारसीअ जी रहण वारीआं मां। त उते छाए काई स्पेशल शइ मिलदी आ, की छोला पकवान ॾाढा स्पेशल अन उतां जा।
हूं हा, हूअ न पकवान छोला, हा हा इते हूअं अमरो अमरावती में फेमस उ चवंदा आहिन, अमरावती में सांभर वड़ी वई मिलंदी आ न उह अमरावती जी फेमस आ।
अच्छा अच्छा
गीलो वड़ो मिलंदो आ। गीलो वड़ो करके ईंदो आ, ऊ बि हिते ई मिलंदा एन अमरावती में ई मिलंदा एन हे।
अच्छा
इअं, हा
हा, असां ट्रे बार अची चुका आयूं, मतलब की और, भटनेरा, जेको पासे में तव न तहांजो, उ
हा हा, हा हा
उते मुंजी ममीअ जी बूआ रहंदी आ, उते वयास मतलब शादीअ में अप्रैल में, आया हुयास।
अच्छा, अच्छा, अच्छा हा असांखे खैरु वेझो ई आ, असां केंमल्ह टू व्हीलर ते बि हली वेंदायूं मतलब हूं, आहे ईअंई केड़हो। हा, अप डाउन कंदा एन होॾहूं भटनेरा जो। डाउन कंदा एन, हेॾे अमरावती में जॉब वग़ैरा कंदा एन न, खोड़ माण्हूं अप डाउन कंदा एन। हा, ॿियो तांजी भेण छा कंदी तव?
मुंजी भेण त पढ़ाई ती करे, हिनमाल और एर्थ क्लस में आ उहा।
अच्छा, एथ में आ।
हा जी, ऐं ॿियो तहांजे घर में केरु केरु तव?
मुंजे घर में हाणे जीअं असां त ट्रे ॾेराणियूं पांण में सेपरेड आहियूं चिया मास असां गॾु हांणे मांजा ॿ ॿार हे, मम्मी पापा असांया गॾु रहंदा आहियूं अंउं मथ मथे विच में नंढी ॾेराणी अंऊं उन खां थर्ड फ्लोर ते नंढी ॾेराणी वही आ हिक ई घर में फ्लैट सिस्टम में ठतल आ असांयो घर त पो असां मतिलबु सेपरेड आहियंउं हिक ई घर में जीअं फ्लैट हूंदा इनि न हेठि मथे मथे ईअं ट्रे हींय, हा ट्रिनिनि जा घर इनि
हा।
हम्म।
सह आ न
हा।
हा मतिलब अलॻ ई अॼुकल्ह अलॻि ई सि सुटेबल अलॻि ई लॻंदो आ मुंजा पापा जॉब कंदा इनि
अच्छा -अच्छा जॉब कंदा तव
हुं, तहांजा हसबैंड छा कंदा तव?
हम्म। हिननि जी अ किड्सवेयर जी दुकान तनि ॿारनि जे कपड़नि जी किड्सवेयर दुकान तन हा
अच्छा, तहां कॾी खां शुरू कयो तव अॼु खां?
मां ॿ ॾींहं थी विया, ट्रो ॾुहं खां मां कयो हुयो त अॼु मतिलब स सॾे ॾींहं में लॻभॻि कॉल थिया न आहिनि छोकी मतलबु थोड़ो बिज़ी हुयमि त थियो ई ना हे वरी हाणे बि थोड़ो फ्री थियमि मतलबु फ़ोन करिणो आ पहिरों फोन जीअं चयोमांव कयांव ती, त वरी मम्मी जी फोन अची वई मम्मी सां बि चङनि ॾींहंनि खां न ॻाल्हायांमांसि त मम्मी जी फोन आई त ॾह मिंट मम्मी सां उहो ई ॻाल्हायामास त वरी पो इन लाए बसि हाणे मां चयो हिकु फोन वरी ॿ फोन करे
मां जेको तहांखे नंबर ग्रुप ते मोकिलियोमांव हुनमें छा? तो अचे वन एटी मिनटस तो अचेव
व हा वन एटी मिनट तव्हांया कंप्लीट थी या तव उह ई मां रिप्लाय कयांव पई की तहां मुखे पर्स -नल मैसेज ॾिठो तहांजो त तॾी हिन ते कयोमांव
छा, हा हा
तहां ॿई या नंबर हो कया तव छा?
न न न इह्यो मुंजी भेंड़ जो आ उहा यूस कंदी आ
अच्छा त अच्छा त उन्हयो बि कयो तवसि छा
न उहो वारो मुंजी भेंण जो मतलब की उहो वारो उन्ह वारे सां मुंजी भेंण कंदी हुई और इह्यो मुंजी भेण जो आ त हिन वारे सां मां कंदी आं ना हे त उह मतलब की उनजो मैसेज मा ह
हम्म, अच्छा -अच्छा
हा, हो वाट अप न हलाइंदी आ न
ॿियो। अचछा न हलाईंदी आहे अ न नंढी आहे न मतलब में आहे न। त असां त न मुंहिंजी जीअं ग - - अ ट मुंहिंजो आहे नाइंथ में असां त हुनखे मोबाइल ई अ न वठी ॾिनी आहे अन उहो चए पियो वठी ॾियो। पर असां मना कई सोचूं की वरी मोबाइल वठंदा त पोइ हुनन में। हिक बार छोकिरियूं थोरो मन खे सम्झाए करे पढ़ाई करे वठंदियूं छोकिरा न कंदा आहिन न भई हुननन खे। त मोबाइल अची गाॾी अची त तो छोटे आबो तन लाइ उनखे चयो। टेंनथ में बि हाणे टेंथ जो क्लीअर थी वञेस पसेंटन जे मथां अथस। हुनखे लिमिट ॾिनी आहे एतिरे प खां मथे ईंदी ई न - - भई तॾहिं तोखे गाॾी मिलंदी और हीअं - - त हुन बहाने भई ॿारु पढ़ाई में थोरो घुसंदो थो सही मतलब। हा ईअं होश्यारु आहे पढ़ाई। टथ - - हा आ रीूं दो आ रह।
न न ई वठी ॾियणो खपे नंढे मूंखे त। फस्ट ईयर।
हा सही आहे न सही सी हा सही आ न।
फस्ट ईयर खांक।
चलो ठीक हा।
तव्हां वरी कॉल कंदा हुया।
न हिनमहिल त हाणे न थींदो। हा हिन महिल न थींदो टाइम थियो आ न। त सुभाणे। मां पर्सनली तव्हांखे मैसेज कयांव थी फ्री थी करे। पोइ जीअं थियो ठीक आ।
जय झूलेलाल।
गुड नाइट हा शिवरात्रि। न - -